ठीक ठाक, अपन कहियौ।
अहाँ के किस्मत नीक अछि जे भऽ गेल कॉल कॉल नहि भऽ रहल छै एखन। फोन नहि भऽ रहल छै ककरो नहि लागि रहल छै फोन।
ताहि ताहि दुआारे एखनिते हमरा ओ करने छले हमर चाची के बेटा।
हँ हँ।
त लगले एक दू बार तऽ नहि लगलै गोल गोल घूइर कऽ कटि गेलै।
हँ हँ हँ।
आ अप एक बार लगले तऽ
अरे कॉल बर्बाद करै। जेकरा सब के हम सिखेने छियै जे अथी नहि करै लए कॉल बर्बाद नहि करै लए। नहि लगै छौ तऽ छोड़ि दही।
औहे न।
अरे यार ई सब नहि कोनो करम क नहि हेतै पागल सब छै।
बार बार फोन करै छै हमरा।
नहि नहि अहूँ नहि करब अहूँ के कॉल खराब हैत कहबै जे नहि एखन। कहियो अगर अखन नहि भऽ रहल छौ तऽ छोड़ि दहिन किया तऽ ओहिमे गिनाइ छै ने रहऽ मे।
हँ त औहे न हम ताहि दुआरे छोड़ एक बार बात भेलै बड नीक आ फेर। तब कइट गेले अपने आप।
कहबै की जे बौआ एखन छोड़ि दही आब काल्हि खना करिहे।
ओ।
ठीक छै। नहि कहाँ भेलै हे खाना पीना आई चिकेन बनेने छी।
हूं हूं।
आई वएह खायत भाई जी बनेने अछि हम नहि बनेने छी। आओर सब कहियो की सभऽ आयोग भ रहल छै खेनाइ बनि गेल अहाँ के।
हं खाना बनि गैल।
भऽ गेल खेनाइ पिनाइ आब हैत की एखन नौ बजे।
हँ आब नौ बजे खाना खेथिन।
अच्छा अहाँ के माँ सब माँ।
चलू तहन तऽ बढ़िएँ अछि।
भात रोटी।
हँ। अच्छा बाप रे हमरो घरमे उएह बनल छै भात रोटी। कटहर के सब्जी भातो छै रोट।
की कहू पता की कहु पता या हमर वियाह। हमर बियाह के भऽ गेलै पाँंच महिना अखन तक खायक देले ऐबे करेहे लोक सब।
आहरो मतलब ज्यादा आदमी हेतै अहाँके गाम मे तहन।
आओर बीच मे काल्हि आयल रहे एक कोइ दैले। हँ मैझली सौस छथिन ओ आयल छलखिन दैले। दालि भात आओर कथी सब्जी। मछली के।
तऽ अहाँ के हँ अहाँ के बड़के जे छै से कए भाइ छथिन मतलब।
हमर ससुर छथिन चारि भाई ठीक।
अच्छा हँ हँ।
हमर बड़ हमर बड़ भऽ गेलै दू भाई।
हँ हँ।
ताहिके बाद एगो हमर मैझली सौसके बेटा हय तीनटा आऔर दू। एकटा चारिटा पाँचटा छटा हेते।
तहन तऽ बढ़िआं अछि हीं।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
अपनेमे लोकके तहन तऽ परिवार बड़का अछि न तऽ ओ तऽ होइते रहतै तहन। तेरहत।
ह तऽ एक काल्हि अं मां काल्हि आयल छलखिन दयले।
चलू खाइत रहू खैकऽ आरामसँ।
हुं हुं की खैब एते।
ओ तऽ भए जाइ छै लोकके हमरा आ हमरा सभके जतय लोक। ज्यादा रहै छै न टोल पैघ रहै छै ने तकरा तऽ। एते आ आब ई ई सब उठि गेलैया आब ईसभ थोड़े न दै छै।
कहैछै आब भऽ गेलै आब धीरे धीरे उठल जाइ हय ई सब।
उठल जाइ छै कत। कतौ कतौ एहन रहै छै जे दै छै हमर दीदी के तऽ बहुत कम आदमी। दने छलखिन।
झुट फूसके के चीज सब उठल रहे पता नई है।
हं हं यए कहलक हे कि हमरा जे सिमो के जोड़ दियौ। फेर ओकरो जोड़ि दियौ सीमाके अइछ अहाँ लग।
कथी।
मतलब अहाँके सीमा। के अथी मे इंस्टाग्राम आईडी अइछ।
नहि ओकर नहि अइछ ओकरा उ कर। तऽ ओ तऽ गाम मे छै।
हमरा कहलक हेँ जे अहाँ सीमो के जोड़ दियौ कनि।
के कहलक।
ओकर मैम्मी।
और ककरा कहलक सीमा के और।
सीमा के फेरो आहाँके ओजे एछ धीरू भाइजी के कनिआ। से कहलक ओकरो एड क दिओ। तऽ ओ कहलकै न मतलब जेना भेज देबै हम तऽ अपन। अपन ओ अथी कऽ लेतै ओहि हिसाबसँ बात करतै आदमी सबसे अपन जे एड कऽ कऽ कऽ। जेना अहा के स्टार्टिंग से हम अपन आदत लगा देने छी न बात करय के। के तऽ अहाँके हमर आदत लागल अइ एनाहे जेकरा जेकरा अपन। घरोमे अहाँके घरमे ज एहन तरहके आदमी नय अइ तेहि ने अहाँ गप्प नय कऽ सकै छियै। किन त अहा के मम्मी लग जे मोबाइल रह।
हं।
तऽ अहाँ अपन मम्मीसँ करतियै न। तऽ से छै। और सब कहियौ।
छोड़ देबै अपन।
ह नय कहलके हे तऽ हम कहलिए कि जे हमरा कही जाया हमरा थोड़े ने जाया। अपन जे सब जुटतै ओकर भैय के तऽ जोईड़ देलियै हन हम।
ककर सच मे भायजी के
हँ तऽ कहलकै सीमा के सिखा देबै तऽ सीमा पता अइ हम नम्बर नै देबय चाहै छी ककरो।
आहां ई नम्बर नय देबै ठीक।
हँ नम्बर नय दै देखियौ अहाँ पर भरोसा रहै आ कनि अहाँ पर इहो रहै जे अहाँ नीकस बात करबै तैं तकर बाद फेरो आबि गेलै जे सभके अपन सभ कऽ सकैए तऽ तैं सभके जोड़ि देलियै। तऽ आब सभ नम्बर देनाइ सब के ठीक नय ने छै। तऽ कहलखिन हम कहलियै
ई देखियौ ई सब चीज छै नम्मर तम्मर इहे सब काम नय बांटल करू सब
नय नय दू दिन के चीज छै आ तकर बाद नम्बर फैल जायत तऽ फेर बुझै नय छियै
ओकरा बाद हमरा सब लग हमरा पर तऽ भरोसा यै त चल
हँ तऽ अहाँ नै ने एहन ओहन मतलब गलत अहाँके तऽ ओते नय रहैयै लोकस अपन अपनास मतलब रखलौं आ बाइ माइन लिय बायचांस जे अथीेये क देलकै ककरो दए देलकै त डर होइत रहैये न।
ई बात लड़का सब के त देबे नय करबै।
लड़का सबमे तऽ कहाँ जय किशन के भेजने रहियै आ सचिन के बस। जयकिशन के कहलियै बौआ नम्बर नय कतौ जेबाक चाही। डिलीट कऽ देलियै फेरो।
जय मतलब बात एं
भायजी के कहिया जोइर देलियै जे
के भाइजी?
ओहै सचिन भाइजी।
सचिन के तऽ हम काइल खना जोड़लौ हैं अहाँके हम कहलियै जे नन्देन के बौआ छौ तोरा लग। तऽ कहैयै नै हमरा लग नन्देन के नय ऐइछ। हम कहलियै नन्दैन से बात कऽ लिहैं तू फोनपर। नन्दनके तऽ अहाँस तऽ कऽ सकैयै ने ओ बात?
हँ हमरास करै हइ बात हँ।
तऽ अहाँके नम्बर नै ने हैत ओकर।
ओकर नै इंष्टा प करै छै बात।
इन्स्टा पर नहि ओहै पर क लेब भाय मतलब कोनाहु अथी करबाक छै तकर बाद तऽ फेरो ओ तऽ अहाँ अइ बीचमे तऽ सब छोड़िये देने रहियै ने ओकर बाद फेर से स्टार्ट केलियै अहाँ।
हँ ओइ बीच में मतलब काम सब रहै ने तइ दुआरे दू तीन दिन तक काम छलै बहुते
अरे ओइ लै दिक्कत नहि छै लोकके जेकरा जेहन फुर्सत भेटै छै तेहन न जे मतलब जे अथीस अहाँ अथी करबै तऽ तैं जे जेना जेना फुर्सत मिलै छै किया तऽ सभ तऽ फ्रिए नहि रहै छै न।
हम फ्रीए रहै छी हम देखियौ हमरा
तैयो किछ किछ काज हैत न
तब ओ छै कि, नऽ -दस बजे तक काजे करैत रहै छियै।
सैह न तयो किछ- किछ काज ऐत तऽ, फ्री केना भेलियै फेरो
कुछ न कुछ एनी टाइम तबो काजे रहै छै।
हँऽ सैह भऽ जाइ छै।
हुं दुपहर के मुश्किल स मुश्किल दू तीन घंटा ले फ्री।
अर भऽ जाइ छै, ओ कतुका आ पता अय एकटा चीज न जत आ केला रहबे, ओत टाइम पास के जरिया जे छै न, से बस मोबाइल छै टाइम पास के जरिया
मोबाइल हँ आ तय में हमरा लिए तऽ हमरा लिए तऽ एगो मोबाइल ता अय, हमरा लिए टाइम पास अतऽ अतऽ अपना गाम में आदमी सब छै तऽ, चल भै कोई बात नहि एगो
अपना गाम में आदमी छै न, मतलब रोडे पर घर छै न, तऽ अपना सब गाम में आदमी छै आब
अतऽ -अत एकटा मोबाइल छै तऽ, ई सोच क कहली चल बाते करि करि के
हँ तऽ और कथी हँऽ
अपन बातो भऽ जेत आ हालो समाचार पूछि- पाछ लेब सब स
अपन सब के अपन जुड़ल अछि, सबस अपन बातो भऽ जाय छय, एहि से एहि मे ई सबस नीक बात ई छै जे, एहिसँ अपन केकरो स बात नहि होइत रहत, ओकरा स वैह लाथे अपन गपे भऽ जायये।
गपो भऽ जैथ हं।
अंत सेह छै। और सब कहियो। कते गर्मी लागे छै न, अखन देखियो ऐहन मेघ लगेने रहे, मौसम ऐहन खराब रहै
गाम मे की कहु ओतो शाम में अतऽ दू तीन टा फुहि पड़ले, से जे बंन्द भेले से बंदे भेलै।
जाऽ
बस मात्र दसो टा नहि फुही पड़ल हेतय।
एतौ ने पानि परय छै। ओ कनि मेघौन टाइप के समय क देय छय, बस भऽ गेल ओकर बाद तऽ पानि नहि पड़ै छै, पता अय तीन दिन चारि दिन हम निआरलों, जे पानि मे नहेब पनि मे नेहब ले
तऽ हम तऽ तबो एक दिन नेहेलों। पानि मे ओतऽ गाम गेल छलहुँ, हँ बहुतो पानि भेल रहै।
हुं हमरा तऽ मोने लागल अय अखन तक।
राति कऽ अपना सब गाम में पता अय सबस बड़का की छै, जे रात कऽ फोन पानि ऐत, रात कऽ हेत पानि।
हं वैह सब
राति क के आब एखन ओना हो बोखार के सीजन चलि रहल अय, बरसा दीदी बेटा के तेहन बोखार लागि गेल रहे राति मे दू बजे राति में लऽ कऽ गेलखिन।
हँ राति क अपना सब के गाम में
हँ क्यों हुनका बकरी के तेते मेमयाइ छै, अहाँ के बन्दर भागल कि नय।
की कहू भाग ले, तबो एगो दू गो अबिते रहै छै।
धोअ ओ ऐबे करत ओ एरिया नय जब तै ओकरा देखेतय ओ सामान तब तक ओ एरिया नै छोड़त
की कहु आब ए गांव मे कुछ जादे लत्ती-फत्ती सब छै नै घेरा झुमनी उबजय छै। ऐ गाम मे सब स रंग के सब्जी तै ए गाम में कुछ जादे अबय छै।
हां नै हमर दीदी माँ छथिन नै हुनकर गाम मे खूब छैन बन्दर एकदम लटकल रहय छैन, बच्चा-बच्चा के एकदम पूरा एकदम लगैने रहय छथिन अथी केनय रहय छथिन।
की कहू परेशान भैर दुपहर परेशान करय यै नै सुता देलक एको बार नै हमरे सुता देलक नै हमर ससुरे के नै हमर सोससे के ककरो नै एगो एक बेर बाहर मे पप्पा पहड़ेदारी करय छलै घेरा-झुमनी क अंगना में हम अ घर दुआर में अंगना मे मां घर-दुआर पर हम।
जा ई तै बहुत बड़का जीनय हेरान क देलक यै एना जे बन्दर परेशान केने रहत तहेन तऽ भऽ गेल एकदम से अरे खोझाह दै छियै पता तै काएल राएत मे हमरा बिलैड़ तत्ते परेशान कैलक तत्ते परेशान केलक भैर राएत हमरा सुता नै देलक बिलाय। एकटा माथ लग, एकटा पैर लग।
अनाह सनाह सोसे पूरा टोल मोहल्ला भऽ जाय छै आबय छै की कोनो आवाज नय
हां पूरा हल्ला-हल्ला भऽ जाए ओ एकटा अथी होय छै नै ओ हल्ला भ ऐ जाए छै। सबके उजैर कऽ दै छै नै।
यहाँ पूरा उजाएर पुजाएर के बर्बाद कैर दै यै पूरा तोड़-फाड़ के फेेक दे
आब लोक कत्ते पहरेदारी हां-हां।
आ पुरा तोड़-फाड़ के फेक देएत
बानर सीत, बानर सीता फल नै खाय छै। अथी सब जे रहत ओ पियर कलर के की रहय छै ओकरा सीताफल कहल जाए छै ओ नै खाए छै। कि दन तै कहल जाए छै से
उ जे छथिन बैंक बला चाचा के दूरा पर